नमस्कार
जी नमस्कार
जी जी जी त आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करै चाहैत छी। ओ विषय छैय, स्वास्थ्यक महत्व ठीक छैय।
ठीक
कहलियै हम सोचै छलहुँ जे जीवनमे धन, शिक्षा, सफलता सभ महत्वपूर्ण अछि। मुदा जे स्वास्थ ठीक नहि रह त एहि सब चीजक वास्तविक आनन्द लेनाइ बहुत कठिन भेल जाय।
बिलकुल एहि कारण बहुत लोक कहैत छथि जे स्वस्थ शरीर जीवनक सभसँ पैघ सम्पत्ति अछि, क्यूकि स्वस्थ व्यक्ति अपन लक्ष्य दिशामे बेहतर ढग कार्य सकैत अछि।
सच कहू तऽ आइ कालहि बहुत रास लोक अपन कार्य मे एतेक व्यस्त भए जाइत छथिन जे अपन स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहि दे पाबैत छथिन
हँ मुदा नियमित रूपसँ स्वास्थ्य दे देखभाल नहि एकल जाय भविष्य मे विभिन्न प्रकार समस्या उत्पन्न सकैत अछि
हमरा लगैत अछि छै जे संन्तुलित भोजन स्वास्थ्य जीवनक आधार होइत अछि कियाकि शरीरके आवश्यक पोषण भोजन सही प्राप्त होइत अछि
बिलकुल भोजन मे फल साग सब्जी दालि आ अन्य पौष्टिक वस्तु शामिल करनैय शरीर विकास आ रोग प्रतिरोधक क्षमता लेल लाभदायक हो होइत अछि
कलियम पढ़लियौ जे नियमित व्यायाम केवल शरीर नइ बल्कि मनक स्वास्थ्य लेल सेहो बहुत बहुत उपयोगी होइत अछि
हँ व्यायाम करला एहिस शरीर सक्रिय रहैत अछि तनाव कम होइत अछि आ व्यक्ति ईअधिक ऊर्जावान महसूस करैत अछि
कहू तऽ पर्याप्त नींद लेलाक महत्व बहुत रास लोग नजर अन्दाज करै छथि
बिलकुल जखन शरीर आ मस्तिष्कके पर्याप्त विश्राम भेटैत अछि तखन कार्य क्षमता आ एकाग्रता दोनो बेहतर होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे स्वच्छता सेहो स्वास्थयक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
हँ नियमित हाथ धोयान स्वच्छ भोजन करनाइ आ साफ वातावरण मे रहनाइ बहुत आस बीमारीसँ बचैत अछि
कल्हि हम देखलियौ जे बहुत रास लोग घंटो तक एक ही जगह बैसल रहैत छथिन
ई आदत स्वास्थय लेल ठीक नहि मानल जाइत अछि क्यँकि शरीरके नियमित गतिविधि आवश्यकता रहैत अछि
सच कहू त मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो ध्यान देनाइ आवश्यक अछि
बिलकुल सकारात्मक सोच परिवारक सहयोग आ तनाव प्रबन्धन मानसिक स्वास्थय के मजबूत बनबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे समय पर स्वास्थय जाँच करौनिय सेहो लाभदायक होइत अछि
हँ प्रारम्भिक स्व अवस्थामे समस्या पकड़ि लेल जाय उपचार आसान सकैत अछि
कल्हि हम पढ़लियो जे पर्याप्त जल पिबनाइ शरीर लेल बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल बिलकुल जल शरीरक विभिन्न क्रिया के सही ढंग से चल लाइफमे सहायता करैत अछि
सच कहू त स्वास्थय खराब भेला पर व्यक्ति के जीवन वास्तविक महत्व बुझाइत अछि
हँ एहि कारण स्वस्थ रहनाइ लेल नियमित प्रयास करनाइ बहुत आवश्यक अछि
हमरा विश्वास अछि जे स्वास्थय व्यक्ति अपन परिवार आ समाज लेल अधिक योग दान दए सकैत अछि
बिलकुल क्यँकि स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मन सफलता आ खुशहालीक मजबूत आधार बनैत अछि
केलिय संनतुलित भोजन नियमित व्यायाम पर्याप्त नींद स्वच्छता मानसिक शान्ति पर्याप्त जल सेवन समय पर स्वास्थय जाँच अनुशासित जीवन शैली अपनावेके कोनो व्यक्ति अपन स्वासथ बेहतर बना सकैत अछि आ एक लम्बा सक्रिय सुखि की असन्तुलित जीवन जी सकै छी
काल्हि हम सोचैत छलहुू जे स्वस्थ रहनाइ केवल बीमारी से दूर रहनाइ नहि ब कि शारीरिक मानसिक आ सामाजिक रूपसँ सन्तुलित जीवन जीवन सेहो होइत अछि
बिलकुल जखन व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत आ मानसिक रूप से शान्त रहैत अछि तखन जीवनक चुनौती सबक सामना बेहतर ढंग से करि सकैत अछि
सच कहू तऽ बहुत रास लोग स्वास्थय पर तखन ध्यान दैत अछि जखन कोनो समस्या उत्पन्न जाइत अछि
हँ मुदा स्वास्थक रक्षा बीमारी अभी गेलाक बाद नहि बल्कि पहिने से करनाइ अधिक बुद्धिमानी मानल जाइत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे प्रातः कालक समय स्वास्थ लेल बहुत लाभ लभदायक होइत अछि
कलि हम पढ़ लियौ एक मिनट बिलकुल प्रातः कालक ताजा हवा शान्त वातावरण अनियमित गतिविधि शरीर आ मन दुनू के लाभ पहुँचाबैत अछि
कहलियएमे पढ़लहुँ जे तनाव बहुत रास बीमारी के अप्रतच कारण बनि सकैत अछि
हँ लगातार चिन्ता भय आ मानसिक दबाव शरीरक विभिन्न भाग पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ी सकत अछि
सच कऽ तो हसी सेहो स्वस्थ्य लेल एक प्रकारक औषधि जकाँ मानल जाइत अछि
बिलकुल प्रसन्न रहला से मानसिक तनाव कम होइत अछि आ जीवनमे सकारात्मक बढ़ै अछि
हमरा लगैत अछि जे समयपर भोजन करनाइ सेहो बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल अनियमित भोजन करबाक आदत शरीरक पहचान पाचन प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालि सकैत अछि
कहलिय हम देखलू जे कतेको लोक दिन भरि बहुत कम जल पीबै बैत अछि
ई आदत उचित नहि अछि, कियाकि शरीरक अधिकांश भाग जल्द से बनल अछि, आ एकर आवश्यकता निरन्तर रहैत अछी।
सच कह तऽ स्वस्थ रहबाक लेल केवल शरीर नहि बल्कि मान मनक देखभाल सेहो आवश्यक अछि
बिलकुल सकारात्मक विचार अच्छा संगतिया संन्तुलित जीवन मानसिक स्वाथ्य के मज मजबूत बनाबैत अछी
हमरा लागैत अछि जे खेलकूद स्वास्थ्य सुधरबाक एक रोचक तर तरीका अछि
हँ खेलकूद से शरीर सक्रिय रहैत अछी आ व्यक्ति उत्साहपूर्व जीवन जी पाबैत छी
काल्हि हम पढ़लहुँ जे बहुत रास बीमारी गलत जीवनशैली कारण बढ़ै हैत अछि हलो
हेलो हेलो हेलो
हलो
हँ आवाज आ
कहलियै हम पढ़लहुँ जे बहुत रास बिमारी गलत जीवनशैली कारण बढ़ैत अछि।
बिलकुल अनुशासनहीन दिंचर्या असन्तुलित आदत सब धीरे स्वास्थ्य के कमजोर बना देैते अछि।
सच कहू त स्वस्थ एक एहन धन अछि जकर मूल्य अक्सर तखन बुझाइत अछि जखन ओ कम कम होय होयइत लगैत अछि।
हँ एहि कारण स्वस्थ रहला कालमे स्वास्थक सुरक्षा करनाय बहुत आवश्यक अछि।
हमरा विश्वास अछि जे स्वस्थ जीवनक आदत बचपनसँ विकसित करबाक चाही।
बिलकुल प्रारंभिक अवस्थामे सिखल गेल अच्छी आदत जीवन भरि लाभ पहुँचा करैत अछि। नियमित दिनचर्या प्रातःकालक गतिविधि समय पर भोजन पर्याप्त जल सेवन खेल कुद मानसिक शांति सकारात्मक सोच अनुशासन जीवनशैली जी क आदर् स व्यक्ति के दीर्घकाल धरि स्वास्थ्य ओ जवान खुशहाल आ सफल बनाय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
कलीम सोचैत छललू जे व्यक्ति स्वस्थ अच्छा रहत तऽ अपन पढ़ाइ व्यवसाय साय नौकरी आ पारिवारिक जिम्मेदारी सब बेहतर ढंग से निभा सकत
बिलकुल किया कि स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मन व्यक्ति अधिक ऊर्जा उत्साह आ कार्य क्षमता प्रदान करैत अछि।
त आजुक समयमे बहुत रास लोक घंटो धरि बैसल रहैत छथि आ स शारीरिक गतिविधि बहुत कम करैत अछि।
हँ एहि कारण शरीर धीरे धीरे कमजोर भए सकैत अछि आ विभिन्न प्रकारक समस्या उत्पन्न भ सकैत अछि
हमरा लागत अछि जे प्रतिदिन थोर थोड़े समय लेल तेज चाली से चलनाइन बहुत लाभदायक होइत अछि।
बिलकुल नियमित रूप से चलना से शरीर सक्रिय रहैत अछि रक्त संचार व बेहतर होइते आ मन सेहो प्रसन्न रहैते अछि
कालहे हम पड़लहु जे अत्यधिक तनाव शरीर संग संग मनपर सेहो बुरा प्रभाव छोड़ैत अछि
हँ यही कारण व्यक्ति के कार्य आ विश्राम बीच संतुलन बनाए रखबाक प्रयास करबाक चाही।
सच कहू तो बहुत रास लोक स्वादक कारण असन्तुलन भोजन करैत छथि।
बिलकुल मुदा स्वादक संग संग पौष्टिकता पर ध्यान देनाइ सेहो आवश्यक अछि।
हमरा लागत अछि जे घरक बनल ताजा भोजन अधिकांश समय स्वास्थ्य लेल बेहतर मानल जाइत अछि।
हँ ताजा संतुलित भोजन शरीरके आवश्यक पोषण प्रदान करैत अछि।
कहलियै हम देखलहु जे किछु लोको राति बहुत देर धरी जगह तऽ छथि।
ई आदत दीर्घकाल मे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ि सकैत अछि कियाकि शरीरके पर्याप्त विश्राम आवश्यक होइत अछि।
सच कहु त स्वास्थ्य्यक संबन्ध केवल शरीर से नहि बल्कि भावनात्मक संतुलन से होय सेहो होइत अछि।
बिलकुल परिवार मित्र आ सकारात्मक वातावरण मानसिक स्वास्थ्य मजबूत करबामे स सहायता करैत अछि
हमरा लागैत अछि जे नियमित स्वास्थ्य जाँच व्यक्तिके अपन स्थिति बुझबामे मदद करै अछि
हँ समय पर जानकारी भेठला से समस्या के गंभीर अपन स्थिति बुझबामे मदद करैत अछि
कलही हम पढ़लहुँ जे पर्याप्त जल पिबइ शरिर शरीरक अनेक प्रक्रिया लेल आवश्यक अछि
बिलकुल जर शरीर के सक्रिय रखैत अछि आ विभिन्न अंगक कार्य में सहायता करैत अछि
सच कहऽ तऽ स्वस्थ्य व्यक्ति जीवनक अवसर सभक अधिक लाभ उठा सकैत अछि
हँ कियाकि ओ अपन लक्ष्य दिशामे अधिक समर्पण आ ऊर्जा से कार्य कहि सकैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे स्वास्थ्य पर खर्च एकल गेल समय वास्तवमे भविष्य लेल निवेश होइत अछि
बिलकुल स्वास्थ्य जीवन शैली आजुक प्रयास आ कलही सुरक्षा दून प्रदान करै अछि
सही कहलिये नियमित चलायन संन्तुलन भोजन पर्याप्त निंद तनाव प्रबन्धन समय पर स्वस्थ्य जाँच पर्याप्त जल सेवन सकारात्मक सोच आ अनुशूचित देश आचार्य जेका आदत सभ अपनाबी व्यक्ति व्यक्ति अपन स्वास्थ्य मजबूत बना सकैत अछि एक सुखी सक्रिय ऊर्जा अपन असफल जीवन जी सकैत अछि
कल्हि हम सोचैत छललू जे स्वास्थ्य रहना केवल व्यक्तिगत लाभ नहि बल्कि पूरा परिवार लेल सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइइत अछि
बिलकुल बिलकुल क्योकि जखन परिवारक सदस्य स्वस्थ रहैत छथिन तखन परिवारक वातावरण अधिक सुखद आ सकारात्मक बनल रहैत अछि
सच कहू त स्वास्थ्य खराब भेलला पर व्यक्ति के छोट छोट कार्य करबामे स से ओ कठिनाइ होमे लागत अछी
हँ एहि कारण स्वस्थ रहना जीवनक प्रत्येक क्षेत्रम केे प्र सफलता प्राप्त करबाक आधार मानल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे नियमित दिनचर्या स्वास्थ्यक सुधारबाक सबसे सरल तरीका सबमे से एक अछि अछि
बिलकुल समय पर उठनाइ समय पर भोजन करनाइन आ समय पर विश्राम करनाइ शरीरके संन्तुलित रखैत अछि
कलियम पहिलियू जे सूर्योदयक बाद किछु समय प्राकृतिक वातावरण मे बितौने लाभदायक होइत अछि
हँ ताजा हवा आ प्राकृतिक प्रकाश शरीर आ मन दोनो के शकार सकारात्मक प्रभाव प्रदान करैत अछि
सच कहू तो आजुक जीवन शैली मे बहुत रास लोक मानसिक थकावन अनुभव करैत छथि ती
बिलकुल एहि कारण केवल शारीरिक नहि बल्कि मानसिक विश्राम पर सेहो ध्यान देना आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे अपन प्रिय कार्य